कौ यौ की हाल समाचार छै।
सही छियै अहाँ अपन कहियौ।
हमरो ठीक ऐछ हम तऽ कहलो अहाँकेँ जे टिकट बैन गेल अ अपना सभ केँ अपना सब केँ मेला जाय केँ नै कहलौ कि मेला लाइग रहल छै। छै शहर में तऽ चै चलब अपना सब फेर वहै नवका नवका यंत्र सब देख कऽ आइवतौ कि केना एग्रीकल्चर में खेती करै केँ छै कम मेहनत में नीक खेती हुए आ नै अपना संब बात केलियै वहै ऑर्गेनिक खेती पर अहाँ कहियौ न भैया ऑर्गेनिक खेती अहाँ कथी बुझैत छियै।
कथी सुनू ने एकटा बात पूछै छै केँ छलै अहाँकेँ हमर सब केँ ने एकटा बैगन केँ खेत छै ओइमे न जेना कि कि हम सब बैंगन जे रोपने छियै तऽ ओइमें पूरा बैंगन से पियर किया हो जाइ छै और खराब किया हो जाइ छै। ऊपर स अथी अथियो भऽ जाइ छै कीड़ो सभ लागै छै।
ई हमरा की लगया दया हमहुँ कतहु पढ़लु है तऽ हमरा ई लगैयए पियर पियर जे भऽ जाइए तऽ पाइन ज्यादा लाइग रहल ऐछ खेत में या अहाँ जे ऐछ न बैगन सभ जे फड़ल हैत। बुझलियै की।
हँ बुझ गेलियै तऽ।
बैगन सब जे फड़ल हैत न तऽ ओ की करैत हेबै गाछे में छोड़ि दैत हेबै। सरलाहा सब जे सब खराब भऽ जाइ छै कीड़ा लइग जाइ छै। तऽ ओ सभ जे छुट जाइ छै न तऽ नीचा म गिर जाइत हेतै। तऽ ओइमें से कीड़ा निकैल कऽ एक दोसर मऽ अटैक कऽ दैत हैत सेह छै एखन टाइम में तऽ देखते छियै बहुत कीड़ा सभ लगैत छै न
फेर एहिबेर केँ लीची फेर इम्हर हमर सभ दलान दिस ठीक छलै। फेर उम्हरो केँ फेर कलम दिस कऽ लीची सब पूर ओहने छलै पूरा खराब सभ भऽ गेल छलै। कोनो कोनो नीक छलै पुरा में पिल्लु धल लेने छलै
देखैत हेबे अहाँकेँ जैड़ में पिल्लू धऽ लेत नै आ कारी कारी भऽ जैत हैत
हँ हँ जड़े में ज्यादा धरै छै पिल्लू सब
हँ तऽ ओ अइ लऽ कऽ धर लियै न कि देखियौ गाछ में पता नै किछ बारिश भऽ गेल हेतै किछो कोनो कोनो गाछ सभ केँ भेराइटी टी जे होइ छै ने से खराब रहै छै तऽ ओइमे जे भऽ जाइत छै तऽ जल्दी पिल्लू तिल्लू पकड़ि लैत छै। आ अपना सभ कऽ जे ई दलाम पर वला होत अहाँ केँ भैया। तऽ ओइ वला में अहाँ कतबो दिन राइख लियौ पाइनोओ हेतै तबो नै लागत कियकि शाही लीची छै न शाही लीचीमे जल्दी नहि लगैत छै पिल्लू।
आओर सुनू ने एकटा चीज आओर पूछयके छल। अहाँसँ हमरा
हँ कहियौ न
अथी ई जे राहरि जे बाग करबै से राहरि केना बाग करबै मतलब छील हेलक किएक एकबा केना रोपि देबै
नहि नहि एक एक सए रुपै त केना हेतै कनि माटिक के जेना देखियौ जेना आड़ि सब पर रोपबै मान कऽ चलू घेरै लेल घेरैे लेल राहैर के यूज कऽ सकैत छियै तऽ आड़ि सब पर अहाँ रोपे छियै राहैर के तऽ ओकरा छील छालि दियौ कतहु कतहु छीलू आ फेर ओतऽ खुरपी ल के कोड़ि कोरि कऽ ओहिमें बिया बाग कऽ दियऔ
तब तऽ अहाँके बड नॉलेज अछि यौ एग्रीकल्चर मे रहनासँ बहुत फायदा अछि अहाँके तब तऽ
रहै छै अथी मे न‌ की कहै छै पेपर मे अबैत रहै छै तऽ पढ़ैत रहलहुँ अहुँ किया नहि पेपरसभ पढ़ैत छी पेपरसभ पढ़बै तऽ देखबै अहूँ नवका नवका यन्त्रसभ के बारे मे बताबै छै
आब हमर सभके उम्र भेलै ने यौव आब केतबो करबै तऽ दिमागमे थोड़े ने बैसतै आब
तबो पढ़यके उमर कखनो बीते नहि न छै भैया कखनो पढ़ि सकै छी न तब हम अहाँसँ ई पूछै छलहुँ ऑर्गेनिक फार्मिंग जे अहाँके कहलहुँं से अहाँके पता अछि कि नहि कि केना होइ छै ऑर्गेनिक फार्मिंग
ई त अखन हमरा ओते पता अइछ ई सब
देखियौ ने पढ़ैवलामे अहाँ पढ़ने हेबै कतहु तऽ ओहिमे लिखल रहैत छै ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारेमे एगो परम्परा छै अपन सबके अपना सबके परम्परा छली ई भूलि गेलियै की अहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के पहिले की करे छलिये अपना सब खेत में गोबर द दय छलिय किछु न किछ द दय छलियै छलियै जेना भऽ गेल गाछे वृक्ष सब के जे पत्ता होयताे इ सब होइ छले काटि काटि कऽ ढेचा बुझैत छियै ढेचा ढे ढेचाके जे गाछ होइ छै ओ सबसँ ज्यादा नेचुरल फार्मिंग भेलै ओकरा काटि काटि कऽ खेतेमे जोतवा दियौ से सब ओहिसबसँ की होइत छै ने मिट्टीके क्षमता बढ़ैत छै बहुत नीक बढ़ैत छै आ मिट्टियो बड्ड नीक बनत आ मजबूत होइ छै मिट्टीयो आ ई बैगन के जे कहलौ हम भैया से ई स्टोर क के रखल यै कि नहि कते रुपे अखन मार्केट में बैगन बिकै या अहाँ के
एखन तऽ बैगन के तऽ पूरा एखन जेठ चलै छै न तऽ बैगन तऽ एखन दसे बीस रुपए किलो बिकाइ छै एखन तऽ
ओ अखन इएह अछि कि अपना सब दि बुझै मार्केट मे जेट सब चले छै तऽ कते आदमी नहि खाय छै अपना सबके अथी मे परम्परा मे तऽ दोसर सभमे की रहल न कि ठीक रहल
सुनू न किओ जे लेत न तऽ मतलब ओ मियाँसभ लेेत मियाससभ जेठ तऽ नहि बुझैत छै इएहे दुआरे मे मियां सब जेठ तऽ नहि बुझै छै इहा सब ल
हाॅं तऽ ऊ ओकरा सबे कास्ट में खैयल जाइ छै अपना सबे के कास्ट मे में हिन्दू सभ्यता में नै खाइ छै पता नहि किया कते आदमी एना देखियौ। एगो काज कऽ सकै छी अहाँ बैगने के अहाँ ला कोल्ड स्टोर बुझै छियै भैया
हँ बुझै छी कोल्ड स्टोर
कहू तक कथी होइ छै कोल्ड स्टोर कथी होइ छै नय बुझै छियै तब अहाँ कहि देलियै बुझै छियै चलू कोई बात नय उमर के साथ साथ तैं आ भूइल गेलिय हम अहाँ के समझाबै छी कोल्ड स्टोर जे होइ छै ना जेना अपना सबके घरमे फ्रिज देखने छियै तऽ कोनो भी चीज खाय पीबै वला न नै होया जे फ्रिज में राइख दै छियै ओनैह होइ छै फलो सब्जी के कोल्ड स्टोर जे बना लियौ टेम्परेचर में रखियो त आहाॅं कि करियो जेना कोल्ड स्टोर बनेने रहबै न तऽ जते बैगन अछि अखन अहाँके टाइम सीजन नै छै बैगनके माइन कऽ चलू आ कम रेट ऐछ त अहाँ कि करु कोल्ड स्टोरम ओकरा स्टोर कऽ लिय बैगन के ओकरा डेढ़ महिना दु महीना न अपना पास रखने रहु बेचु नै जब तक की मार्केट में रेट नै बढ़ै छै रेट जहाँ बढ़ल मार्केट में कि बेच लिअ बैगन के देखियो कते फायदा भेल
तऽ फेर ऐनामें फौंगस नै लागते ने कीड़ा सब
कीड़ा किया लगतै अहाँके ठण्डा कऽ कऽ रखै छै ना जेना मानू अपना शरीर जे होइ छै तऽ शरीर जेना मैर जाय छै तऽ नै देखै छै स्टोर कऽ कऽ रखै छै आदमी सब जे शरीर जल्दी सैर नै सकै पाँच दिन दस दिन एक महीना नै रखै छै तेनाय इहो सब्जी सभ भेलै ना तऽ एकरा सभके खराप नै हुए दै छै पूरा स्टोर कऽ कऽ राखत एगो टेम्प्रेचर में कोल्ड स्टोर के काजे इहै आ छै एना अपना सबके ना बिया ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फेर स आयल छै देखियौ सब किसान की करै छिय जादा उगाबै चक्कर में दबाइ सभके युज क रहल छै खूब खूब दबाय मारै छै कि ज्यादा उगत ई हैत लेकिन इहै अपना सब जैविक जे जैविक खाद जे बनेवै चाली खरीद क मार्केट सॅं आइन लेबै कि आ चाली खरीद कऽ आनु मार्केट सँ फेर ओकरा गोबर दियौ गोबर में खैय दियो डेर महीना दु महीना जब देखबै कि खा लेलकै सभटा गोबर ओ जैविक खाद के पैक करूं आय से एक नम्बर बिजनेसो कऽ सकै छी, जैविक खादसँ की बुझलियै ई बिजनेस आइडिया अहाँ किछ बताउ न अहाँ अपना हिसाबसँ की ई जैविक खाद सॅं आहाँ अपना सँ बिजनेस केना कऽ सकै छी
र्ट
अरे एकटा और चीज अहाँ सॅं हमरा पूछै के छैलै कि एबेर जे हमसभ जे जामुन खेलियै मतलब दोसर गाछ में फड़ल छलै जामुन दोसर वला गाछ में आ एकटा और कोनो बर पकावला गाछ छै ओहिमे जामुनो ने जामुने नै भेलै पूरा अथी भऽ गेलै जामुनसब
सुइख गेल जामुन सब सुइख गेल रहै कि
सुइखा फड़ल तऽ छेलै पर पूरा गिर पड़लै निचा
यौ आय काइल न अपना सभके ब्लॉक में एगो कार्ड बनै छै जेना अपनासब हेल्थ के कार्ड बनै छिय ना ओना आय काइल न खेतो के अथीके गाछोके बुझाय या हम कतौ देखने छलियै या कोई कहै छलखिन। जे बनल छै कार्ड आ ओ कोन कार्ड से पता नै त अपन जेना। जामुनोके जे ओ कार्ड बना देबै। या पूरा फसल के जे कार्ड बनैत छै ने तऽ ओ पता चलैत रहत। आ ब्लॉकसभमे आइ काल्हि आयल छै एग्रीकल्चर के ऑफिसरसभ ओकरा सभके देखाबय पड़त। किएकि एते तऽ हमहुँ ने बुझे छी कथी होय छै किएकि पूरा रिसर्च करय पड़ै छै। छेनै ई सब चीज पर केना सुखलै नै सुखलै किएकी आय काइल त देखै छिय नव। नबका -नबका बीमारी एलैया जैना देखियौ शरीर में। केहन - केहन बीमारी आबि जाइत छै जेना सुनलियै पहिले कैंसरसब कते कम होय छलै। अखन देखे छियै कते ज्यादा होइत छै किया होइत छै से पता अछि आय - काल्हि खाना। खराप रहै छै केमिकल वजह सॅं खाना बहुत खराब छियै। आ उएह न खाना आइ काल्हि खराब रहै छै अहाँ घरेमे जे खेबै। केतबो खेबै तऽ नीके लोग खाइ छै ने लेकिन अपना सबक गाँव मै चलू तबो। कनि मनी घरे पर घरारी पर उगि जाय छै। तऽ अपना सब खा लेली लेकिन जे सब बाहर भैया छियै बाहरी खाना। तबो तऽ अपनासबके बाहरी सब्जी खरीद पड़ै या पूरा पूरा तऽ नहि ने उगाबै छियै।
छहिऐ की।
सएहसभ अहूँ किछु कहियौ भैया जे जानकारी हुए। किछो पुछैएके हुए तऽ पुछू हम बताबै छी अहाँके जे हमरा लग। जानकारी अछि।
हँ एकटा और इसभ समयमे जेनाकि धान बाग होइत छै। धानके बीया जे बाग होइ छिऐ तऽ फेर ओ जे बीया जेनाक जे मतलब बीया जे बात करै छियै तऽ पहिले परता बनवल जाइत छल ने खेत। सबके अच्छाँ फेर ओहिमे अथी बिया बाग करै छियै।
हँ परता कऽ दियौ फेर ओकरा जोता दियौ पानि जब भरि जाइत छै खेतमे बारिश। टाइम मे होइ छै नै धान या फेर बारिश नहि होइया अहाँ सब दिस मानिकऽ चलू। तऽ ओकरामे पानि पटा दियौ फेर एक बेर ओकरा जोतवा दियौ बढ़िआँसँ। टा वेटरसँ आ फेर एक जगह अहाँ दोसर खेत मे बीया उगेलियै कि नहि। दोसर एगो खेतमे कनि क्यारी मे बीया उगेने हेबै। फेर अहाँके जौन सब आ दि से होयत या। यंत्र सब तऽ अपना सब दिस छै ने तऽ जौन सबके बजा कऽ उखड़बाबय पड़ैत छै। धान के फेर एक जगह से दोसर जगह रोपियौ धान के। फेर अहाँके धीरे धीरे होइत रहत धान होइत रहत लेकिन अपना सब दिस बहुत नुकसान छै। खाली कीड़े पकड़ि लै छै।
छैहे कि ऐना तऽ कीड़ा खाली पकड़ै छै जाबे तऽ केमिकल नहि देबै अपना सभमे। अपना सबके तऽ बिना केमिकलेके उगबै छि एखन आ कमिकल देबै तऽ ओसभ नहि हेतै। पर अपनासँ तऽ बिना कमिक कैमिकलेके उगैत छै। ईयाह दुआारे।
बिना दवाइ के तऽ भए नहि सकैया ई तऽ अहाँ बुझिते छियै एखन के टाईम मे लेकिन। अपनासभके कोशिश इएह करयके छै न नेचुरल फार्मिंग पर अबयके छै। नेचुरल फार्मिंग हेतै न कनि टाइम लगै छै मानै छी। लेकिन अपना सबके जतै देखै छियै दवाई यूज करैत छियै ओते बीमारी। बढ़ै छै ने खेत मे पहिले देखियौ नहि दवाइ यूज होइ छलै त एते बीमारी। होइ छलै खेत मे नहि होइ छलै जेना देखियौं। अपनासभ दवाई मे यूज अथी खाना मे यूज करै छियै सब्जी सभमे दवाई ह। तऽ फेर देखियौ घरो सभ मे आदमी कते बीमार पड़ै छै पहिले पड़ै छलै एते बीमार। एक एक साल जीबै छले अपन। पञचानबे साल जीबै अखन के आदमी सभ साठि साल मे सत्तर साल मे बूढ़ भऽ जाई छै। देखैत छियै बच्चा सभके बीसे पच्चीस साल मे केस पकऽ लगैत छै। बीस पच्चीस साल छोड़ू ने पन्दद्रह साल के जनमलो बच्चा के केश कैत छै।
आसल न आ कृ ओ जे छै अहाँ जे कहलियै एकटा कोनो मेला दऽ ओ मेला मे नहि छै भाय अपना सभ टिकट तऽ बना लेलियै।
टिकट बना देलहुँ घरमे पुछि लेलियै कि नहि नहि तऽ अहाँकेँ कनिआ कहूँ मारता नहि कहथिन पुछबो नहि केलथि हा टिकट बनवा लेलथि ह। आ कहथिन ओकरा साथे जा रहल छै ई जाई छै हमरा साथे जायब तऽ। कनि अमारत नहि ने अहाँकेँ यौ
नहि क्या मारतै कनिआँ हमरा य
बालो बच्चा सभसँ पूछलियै ने आई काल्हि तऽ बालो बच्चा के जुति मे चलय पड़ैत छै
नहि नहि बाल बच्चा आब हमर जूतमे चलतै कि ओकर जूत मे एखन हम चलबै
नहि बाले बच्चा अहाँकेँ तऽ बाल बच्चा कमाइया मानू खेती से कते रुपैआ होयइते खेतीसँ तऽ अपना सभके खेती नहि ज्यादा होई छै कमाई आ कहै छी अहाँ बैगन सरे जाइए ई होइया तऽ फेर कि कमाई तऽ ओहोमे कतेक दिक्कत छै बैगन एतेक मेहनत सहा उगेलियै आ मार्केट मे बिको नहि रहल अछि कम पैसा दऽ रहल अछि तऽ ईसभ तऽ किसान लेकऽ बहुत दिक्कत छै ने यौ एहि लेलऽ अपना सभके किछु मेलामे सीख कऽ आबय पड़त कि कम खर्चामे उपज ज्यादा हुआ मतलब दबाइो यूज नहि करय पड़य आ ऑर्गेनिक तरीका से हुए खेती एना तऽ हम दिल्ली सभमे मार्केट सभ मे देखलियै दिल्ली के मार्केट सभ मे या सभ मार्केट मे ऑर्गेनिक जे रहै छै ने फल यै सब्जी तऽ ओकरा लोक जदा पैसा मे खरीदै छै आ जे बिना ऑर्गेनिकऽ तऽ ओकरा कम पैसा मे रहै छै तऽ आई काल्हि रेट बढ़िआ छै लेकिन अपना सभ दिस आदमी देबे ने करै छै पैसा जदा
सुनू ने ठीक छै।